हलो
हँ की हाल चाल
बस बस चलि रहल छी अहाँ कहियो
बढ़िए छै
अच्छा अच्छा ह नहि ओ घरमे कनि दाइ सब आयल छथिन चर्चा करै छथिन जे ऑपरेशन किनको चाची छथि एक बगल के चाची तहन के कनि बहुत जादा तबियत खराब भ गेल छलै कनि पेट मे कनि पथरी पथरी और कैंसर शायद भऽ गेल
जा जा जा
तऽ उएह त एखन ओ कह एलखिन हे जे हुनका ऑपरेशन भेलनि ह तऽ ई तऽ बढ़िआं चीज जे ऑपरेशन मतलब की छलनि ने हुनका मे ब्लडो के बहुत जादा दिक्कत छलै मतलब कमी छलै तऽ डॉक्टर मना कऽ देने रहै से नइ भऽ पेतै हिनका मतलब नइ बात बुझैछौ ऑपरेशन लगै ताकत चाहि चाही न खून चाही
हँ
तऽ से सब नइ भऽ पयले तइ दुआरे
अखन देखन दाही कहलकनि जे भए गेले ऑपरेशन चलु इ त बढ़िया चीज छै भगवान के कृपा छै
जे भ ऑपरेशन
तहन तऽ नीके भेलै की
हूं हूं हूं अच्छा आओर सब सुनबिऔ
आओर सब तऽ ठीके अछि अहीं कहियौ
हूँ हमर सबके ठीक छै सम पित त भेलै
नइ नइ खेनाइ पिनाइ नइ भेलै अहाँ के भऽ गेलै
नो आब हेतै अपन पप्पा से बात कराउ नई एखन नइ
नइ नइ
वएह नइ तहन ओह बात छै तहन
तऽ तबियत आब कनि साक्षी के ठीक भऽ जेतनि तऽ अपन ठीक रहथिन कनि फेर गाँव ताम अयथिन
अच्छा अच्छा चलू बहु भगवान करथिन जे ठीक भऽ जेथिन की
ह ह नइ नइ बहुत बढ़िआं छै अहाँके सुनबीऔ अपन साइड के किछु कहानी
की कहू कहानी मे कहानी ते वएह छै जे वर्षा नइ होय छै खूब क थी अहाँके की कहै छै ओकरा गर्मी खूब लागेया
ओर सब
गर्मी से मोन जे छै से बेहाल बेहाल भेल अय
कान मे झुमका हेरोलौ आर की कहै छै काशीमे कनवाली ई जानाशि पता अछि ई इंसपायर्ड मतलब अथी छै प्रेरणादायक छथि अथी स जे मतलब भगवान शिव के जे पार्वतीजी अथि जे भऽ गेल रहथिन ओ जे कुण्डल जे हरा गेलै और कान मे का
हां हां हमरा जे छै से सोन पापड़ी खायके जे मोन होइया एखन
कथी
सोन पापड़ी खायके मोन
सो सो सोनपापड़ी
हँ बड्ड खायके मोन करैया हमरा तऽ की कहू
अच्छा पापा कहै छै एन देता
हँ हँ पापा अनता नहि अनता जिओ मार्ट जरूर आनि देत
तब चारि सए कर रहल छै जिओ मार्ट पर
नहि नहि ओ अहाँ कतबोके करबै ओ खाली डिलेवरी चार्ज दस बीस रुपैआ एक्स्ट्रा लै छै बस
हँ मत छले ने पहिले फ्री छलै
हँ हँ पहिले फ्री छलय आब ओना जे छै से फ्री नहि अइ देखियौ मंगा के मोन होइया एकटा मंगा के छै पंचानबे रुपआ के आ की
मंगा लिय हमहु खा लेब कनी काइल तऽ हम चलिये जायब
हँ दऽ दिय पैसा दिय ने कनि आधा पैसा दऽ दियऔ आधा हम द दै छीय
पैसामे तोरा पास काल्हि देनहे रहौ पाँंच सए रुपैया
ओके तऽ हम खरीद कऽ आबि गेलेलहुँ ई जे अथी वला फ्लेवर होइ छै इलायची वाला ओ नीक रहै छै
बहुत बहुत
इलायची पिस्ता
ह्मँ बड्ड निक रहे छै मंगाउ
लेकिन हमरा लागैत रहे य कि जे ई अचथी वाला नहि एकटा सक्कत वाला नहि य
नहि नहि नहि नहि ओ लकड़ी रहै छै एसलीस सखत वल रहे छै लोकल रहै छै ओ रह छै
हँ तऽ ई लिखल छै प्रमोद के छै कम्पनी
हं नीकि रह रहल छै परमो ठीक छै
सोनपापड़ी हँ इलाइची चियन पिस्ता वाला एकटा छै एक सए बहत्तर रुपआ के बुझौे
अच्छा अच्छा
हँ
नहि नहि से तऽ ठीक छै
कुन लियअ से हम तऽ कन्फ्यूज भऽ गेलहुँ
कथि में
ओएह सन पापड़ी लेबे मे
ओ नहि नै
यौ देखियो यौ कोकोनट वाला फ्लेवर सब सेहो भेले या
हँ ह हँ तैयर क देख बेसी पढ़थ लि त कनफ्यूज नहि हतै
गे माय गे हम नहि खेने छलियै ककोनट के फ्लेवर कहियो
मंगाउ ना
नहि यौ बै नबका नबका चीज हम नहि ओते ट्राइ करै छी हमरा ओएह वालला एकटा बूसबूस वला जे रहैया बडड़ नीक लागैए खायमे
इहो भूस भूसे रहैत छै खाली फ्लेवर अहाँके रहत कनि कोकोनट वाला
नहि कोकोनट चकलेट के छे यो देखियो यो चोको चिप्स छै गे मै गए ई मगाऽ क देखिये केहन लागतै चोको चिप्स बला य
देखियो ट्राइ करियो ऑर्डर करू ने तऽ वेट कथी करै छै
ह करू पैसा दिऔ ने पैसा
अरे आनअ दियौ न हम द देब
ह तऽ कैश ऑन डिलिवरी कऽ दै छै ने
नहि मतलब ओ आदर दियऔ हम अहाँके कऽ देब‌ से कहै के मतलब जेना करबै कऽ दियौ
कथी कहलियै नहि बुझलियै
तऽ जेना कैश ऑन डिलिवरी करबै तऽ ओ कऽ दियौ नहि तऽ ऑनलाइन पेमेंट कऽ दियौ तऽ हम अहाँके पेमेंट कऽ दै छी
नहि तऽ अथी कऽ लैत छी ई चौरानबे रुपैआ वला नहि लैत छी आ दोसर वला लऽ लैत छी एक सौ तिहतर तर ल लैय छी
नहि नहि बहुत बड़का भऽ जेतै किया तऽ खेतै फ्रीजो नहि छै घरमे
चौेरानबे रुपया बला कमे भऽ जाय एक सौ तिहत्तर बला ल लैय छी सबसँ सुन्दर
तऽ पेमेंट के करत अहाँ पास अछि पैसा
नइ मालुम
तहन चौरानबे बला कऽ दबै
ठीक छै तहन
तऽ आई की सब खाना बनलेै आहाँ घर मे
खाना तऽ बनले आहाँ के आइ जे छै से अथी आम
हूँ हुँ
दालि बनलै
हूँ हूँ
एकटा दश रुपआ वाला कोल्ड्रिंक ऑडर एड कर ले छिये न तहन पूरा सौ रुपया भऽ जैत
हूँ कऽ दिऔ आओर भात - दालि और
सब्जी बनले
अच्छा हमरो अंगनामे बनलैए भात दालि आलू परोड़के सबजी
अच्छा अच्छा
कथि नहि
कथि नहि हँ करै छी
कथि भऽ गेल मम्मी अथि उठा कऽ लऽ गेलै बच्चा कऽ हुँ भात दालि सब्जी तरुआ तरेआ आब
एक सौ चौतीस रुपया कऽ अहाँके सामान भए गेल ठीक
ठीक छै और तऽ आरो कतहु लेबाक अछि
नाइ नाइ नाइ नाइ
अच्छा बॉल देखियो तऽ कतेक छै इलेक्ट्रिक वाला बॉल
जाऽ हम तऽ ऑर्डर कऽ देेलहु
अच्छा क त कोनो बात नहि कऽ देलु त की कऽ सकै छियै किछु नहि कऽ सकै छियै आरो त काल्हि हमर सब के आले ओतऽ से हमर सब के बगल के गाँंव छथिन एकटा रिश्तेदार छथिन ओतऽ आयल रहे चूड़ा दही चिन्नी तिलका अचार नून मिर्चा ह दालि के पूरी खीर सब्जी
और ओहिके बाद रसगुल्ला आयल रहे छेना आयल रहे पेनतोबा आयल रहेय आ चूड़ा सेहो आयल रहै त ई सब चीज आयल रहै तऽ हमसभ रातिमे कनी मनी खैलियै ताहि दुआरे हमर सबके जो काज करऽ वाले छथिन ने तऽ हेलो
हँ हँ सुनैय
हमर सबके काज करैवाली छथिन ने तऽ ओने क सबके दालि पूरी बनेन बुझलियै
ह मूत नहि पिया देलक ओ अहाँ कऽ काज करऽ वाली मूतो बड़ नीक पियाबे अहाँके पियेलक ह ने एखन तक कहिया
नहि नहि ओ अपने पीबै छै ओ दोसर के देबे नहि करै छै ओ
नहि पीब तऽ अहाँके द देत पिब्बा जकाँ जे करब तऽ सुन्दर से पिया देत अहाँके
नहि नहि ओ कहै छै जे हने दोसर के हम नहि दऽ सकैत छीयै
कटिहार नहातन छोड़ू ई सबव आर कहियौ की हाल चाल छै की सब करै छी नहि करै छी
ब ह्म तऽ ओ सबके नौकरानी काज केलखिन के तऽ बनेलखिन अथि पूरी तऽ आ बांकी ओ पीबऽ तीबऽ वाला कारबार उएह करै छथिन तऽ ई सब कारबार मे हमसभ नहि रहै छीयै बुझलियै
रसगुल्ला खेलहुंँ य
हँ
ह्म बड नीक
ओह प्रिया कथि
काल्हिआयल रेहे हमरो घर रसगुल्ला किना कऽ
अच्छा आनने छलियै आओर नहि छै खत्म भऽ गेलै तीने टा छलै हे दू टा बाबा केऽ देलियै चारिटा एकटा पप्पा लेल दुटा पप्पा आ एकटा हमसभ काजवाली के दऽ देलियै
कन एखन तऽ खत्मो भऽ गेलै बुझियौ
एकटा बात हम कहै छी बिसरा गेल काल्हि नानी गाममे रहू त काज वाली फोन कऽ के देखेलकै जे हम केना छी वीडियो कॉल पर छी देखेलक पूरी त मै नीक पूरी बनेना जे बात छै पूरी नीक बनने रहै तऽ हमसभ कहल ठीक छी एहन काज बाली चाबसँ हमसभ रखबै काज वाली कहियो जे नहि देबै
ह्म बुझियौ
बात छै बियाह नहि भेल छै ने लड़का सबक खोजि कऽ रखने छै अपन चा बियाह हेतै भी ह्म ह्म ह्म ह्म तेनाहिते ओ खोजि कऽ रखने तऽ आब बियाह कहै छै हम करब ओकरेसँ
अच्छा बुझियौ तऽ कत सुंदर सुदर राखी सब छै राखी पर नामो सब अथि छै लागल
अओ
फोटो बला देखियौ कतेऽ सुनर छै ओपर फोटो चिपका दियौ अपन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
अदंर मे पूरा फोटो देखाई छै मंगा लिय
पता नै नहि तऽ क देबै मंगा क
भेए के देबै ककरा देबै
तऽ भएड़ सोना काल देली जा रहल है तऽ केना देबै
ओ सेहो छै देखियौ की होइ छै आब
हू
ओर कहियौ
आओर हम एखन जमैन के तरुआ खा रहल छी तरुआ खेने छी आहाँ
हँ जमैनक तरुआ हमरा नइ निक लागैया
हू
हमरा गव मे लोकके चचमाइन के तरुआ बड्ड नीक लागैत छै लेकिन हमरा नहि नीक लागे छूट फूस वला बात
हूँ
जमाइनक के तरुआ हमरा नीक कनि लागय पहिने कथी के तिलकोरक तरुआ बड नीक लागै लेकिन
हँ ह
लेकिन आब ने आत तरुआ तेल त मेन ख पमे फूस बला बात हम तेल तेल नहि खाइ छै
ह तऽ ई एप पर कते देर बात करय के रहै छै ह नहि तऽ आइ फेर काट देबै हेतै तऽ
नहि नहि नहि अच्छा खसा पैसा देलकए हमरा फेर
पैसा के चक्कर मे नेने रहबै टाइमो के से नेहे नह नहि तऽ नेह के जेबै ने हूँ बुझा रहल हइ जेतै फेर अनलिमिटेड टाइम पर अनलिमिटेड टाइम पर जेते बुझा रहल अछि तेरह मिनट भ गेले तइ दुआरे
ओ हूँ हूँ
ओत ए लैय ख जा ल लड्डू लए सब तरह के अपन पकवान सब आ ओ जे चुले से ब
हूँ हूँ ओ मौगा सब खाकऽ देखलियै नइ मके खाब
ह मिठाइयो त खेबे
मिठाइ काइल हँ खाऽ देखयो नै टेस्ट हो केऽ देखियौ ओसभ माँगैत हत कि नहि माँगते हत लड्डू जरूर माँ्गैत रहैत अच्छा अथी वालाखार देखियौ ओ अथीवाल होइ छै बेसन वाला ओ नीक अछि नहि आधा हम खेलियै आधा हमरा निक लगला
नहि नहि खाव आहि खाव
हूँ
गनहाइ छै
अच्छा
हूंम्म हम तिलबा खेल‌उ हें
फेरो तऽ राखि दियौ तखन फोन आब तीस सेकेंड मे
ठीक छै
राखु उम्हरे से काटि दियौ
हँ ठीक छै
ओ ठीक